गोर लागै छिअउ।
सोहागवती पुत्रवती धनवती रहू ठीक रहू ठीक छी बढ़ियां छी।
हं हं ठीक छी जय राम जी की।
जय रामजी की बढ़िआं।
हँ हँ ठीक छै अपन कहियौ।
हँ बढ़िआँ अइ बौआ हमरो बढ़िआँ अइ खाना पीना भऽ गेलै खेलहुँ।
हँ हँ खेेलो खेनाइ पिनाइ भऽ गेल।
अच्छा हमरो भऽ गेल ओहोसभ खेलखिन हमहूँ खेलहुँ। आ गाँवमे तऽ एना जल्दी भऽ जाइ छै। हम बनेने छलहुँ हेँ बौआ दालि फ्राइ बनेने छलहुँ हेँ।
हू।
और मिक्स सब्जी बनेने छलौं वें आलू के ची। चटनी बनेने छलौं हें रोटी भात बनेने छलौं हें तऽ वएह सब बनेने छलं। छलेलौं हे ह तो गांवे में छी तऽ सबवेरे खेनाइ पिनाय भऽ जाय छै हम तऽ खा लेने छी। छलहु हेँ पूर उ पात सब बाकी छलथि हे ओ सब तऽ खेत पथार चलि जाइत छल। खन बारिश। के सीजन यइ तऽ बारिश भेल यऽ तऽ कनि रोपनी धानके होइत छै
अच्छा।
हँ धान रोपाईये त वैह जौन बोन छले त वैहे मे छलथि हे त ओ सब अखने एलथि छथि आब ओहो सभ खाइत छथि खाना सभ गोटा मिल क
चलू बढ़िया अछि हमहुँ बनेने रहौं भाँटा, आलू, मुरई ई सब ध क तरकारी, भात अल्लू के भुजिया, दालि
अच्छा जिनका नहि पसन्द छनि भाटा आ मुरै आलूके के सब्जी से अपन खेथिन चौ भुजिया
नै हमर बर के पसन्द छैन, हुनको नै पसन्द छैन बाकी हम बाबूजी आर माँ
बौआ ओहू के भाँटा के मुरई के आलू के, जमाना में बनै छलै ओहिमे सरसो द के लहस ल के, सैह द के भेल जे बड सुअदगर हैत लेकिन ई सब जे हैत इतना मोन हयत गर्मे खायमे ने आब ई, हँ सेरा जयत त नै नीक लागत
नै से त छले गरमे गरम भात, सब्जी, दालि, भुजिया
अच्छा हँ, नै बड नीक लगै छै पहिले लोक यैह हमर माँ एनाहिते बनबै छलखिन यैह मुरई भाटा टा, एहिमे कोबी ध दै छलखिन हे नया सीजन के खेत के जे कोबी होइये से कोबी, मुरई, भ त सभ चीज खेतेसे निकलै छलैये
ओहिमे कनि मुरौरी ओहि सब्जी मे कनि मुरौ मुरौरी ध देय छै ते आरो नीक बनै
यै बौआ मुरै देतै त मुरैयो मुरौड़ियो देतै त ओ केहन लगतै?
नहि मुरै नहि दियौ, मुरौरी
हँ मुरइ नहि दियौ आ मुरौरी दियौ जेनाकि भाँटा आलू आ मुरौरीके त ओ अलग सब्जी होइ छै आ जेनाकि भाटा खेतके भाँटा रहय, मुरै टटका मुरै रहए, कोबी रहए, अल्लू रहय त ओ सभ द क बड नीक हमर माँ बनबै छले धनिया पत्ता खेत से तोड़िक आ ध दै छल बड सुअदगर ओहेन कहाँ बना सक सकै छी नहि बना सकै छी, अपनेसँ त नहिए बनत आ ओ बियाह दान नहि भेल रहे घरे पर रहै छलहु हेँ त माँ बनबै छलखिन हेँ त खाय छलहुँ हमरा की आदत छले जे हमरा नओ बजे तक खाना नहि भेटतै त हमरा माथे दुखाए लगितै। त हमर माँ सभसँ पहिले उठि क खाने बनबैत छलैये आ ताहिके बाद पहिले हँ मुँह धोक पहिले खा लेलहुँ ताहिके बाद जे काज सब रहल से केलहुँ आ नहाइ छलियै हम सब कुमारिमे तीन बजे चारि बजे, कियाकि खाना खेने रहलहुँ
ओहे त ओहे त लोग एते लोग एते लेट नहि नहाय ये, एते अबेर के लोग नहेतै त केना हेतै?
नहि बौआ कुमारिमे खा लै छलियै ने त खा लेलहुँ त नहाए के इच्छे मरि गेल त तै दुआरे नहि नहाय छलौं हें अपन लेट नहेलौं जेनाकि माखा भानस करै छलैये तऽ फेर बर्तन तर्तन धो लेलहुँ जेनाकि माल जाल रहै छलै तऽ ओकर अथि थैर भूस्सा कऽ लेलहुँ गोबर उठा लेलहुँ ओकर चिपरी बना लेलहुँ ईसब कऽ कऽ आ नहा सोना लेनहु चारि बजे तक आ तई के बाद मतलब केश खोपा सब कऽ लै छलहुँ हेँ तइके बाद से फेर किछु नहि करैत छलियनि हेँ फेर राति के खाना माँ पी बनेलथि तऽ माय ए तै के बाद से करै छलखिन हें आ आब जे छैय से आब ओहि समय मे गांव जाय नै छी रहे छी बाहर तो आ नै गाँवमे रहलहुँ तहन तऽ कोनो बाते नहि छै तहन तऽ खेलहुँ पीलहुं लेकिन माँ लंग मे आब बौआ बियाह दान भए गेले बाल बच्चा भऽ गेले तब नैहरा क कतऽ जेबै से बात छैय ने
छैहे कि हमरो अपन अपन माँ के हाथ के कटहर के तीमन जे तैर क बनवे छैय ओ बड़ नीक लगैय तो जाय छियै तऽ अपन ओ शौक से बना कऽ खुआ दैया
अच्छा माँ हाथ के नीक लगैयै
हँ हँ तैर के जे कटहर के तीमन बनबे छैय पता नहि बनबे तऽ सब एकेसने छैय सब एके रंग बनबै छैय लेकिन सभक हांथक- हांथक भऽ जाइ छैय स्वाद
हाॅं बौआ सबके हाथ के स्वाद होइ छैय हँ अच्छा अच्छा बन नीक बनबैत हेथीन तऽ नीक लगबे करैत छै सभके अपन -अपन हाथके सुआदके होइत छै
हँ हमरो मधुश्रावणी हँ मधुश्रावणी हमर भेल रहए तऽ ओहियोमे गाँव गेल रहूं हम अपन नैहर तऽ बना क खुएने रहै कटहर तऽ फरल रहै हमरा सब
अपने गाछमे फड़ल रहै
हॅं हॅं अपने गाछ में फड़ल रहे तऽ काइट क राखल रहे घर में तऽ
बौआ हमरा ससुरो के हमरा हाथ के ओ कटहर के सब्जी तैर कऽ जे बनबै छी यै तऽ बड्ड नीक लगै छनि तोड़ै छथिन गाछमे सँ आ कहथिन कि जे दोसर चीज नहि बनाउ इहै बनाउ तऽ ओ तरुआ जेना रहत ओहो नीक लगैत छनि आ आ ओकर सब्जी बनबैत छियै तरीवला ओहो बड्ड नीक कहैत छै अहाँ जेना केओ नहि बनबैत छै कनि ओहिमे मिट तीट मसाला डालि दैत छियै तऽ बड नीक लगैत छनि आ फेर जहन जेना नैहरे चलि गेलहुँ चाहे बौए लग कनि दिन किछ लय बाहर चलि गेलौं तऽ तहन फेर तहन तऽ फेर हमर मैझली दियादिनी बनबै छथिन लेकिन हुनका हाथ ओतेक खाना नहि नीक लगैत छनि बढ़िआँ नहि लगैत छनि। हुनका हम तीन दियादिनी छियै तीनू दियादिनीमे हमरे हाथके हुनका खाना नीक लगैत छनि। जे हँ रहलहुँ तहन तऽ बनेलहुं बड़ बढ़िया जेनाकि आब ई एक बेेर बेटी लऽ गेल मम्मी चल बाहर गाँवमे चल गेलहुँं तऽ ओ खाटू श्याम लऽ गेल बड सुन्दर सँ गाड़ी अपन बुक कऽ लेलक आ लऽ गेल तऽ खाटू श्याम तऽ बहुत छथिन बहुत नामी गामी छथिन हारे के सहारे बाबा छथिन ओ खाटू खाटुवाले बाबा हारे के सहारे बाबा ओ छथिन तऽ ओ बहुत छथिन बहुत लोक जाइया जै जै कार करैत झण्डा लैत आ बहुत लोक जाइए तऽ हमहूँ गेलहुँ लेकिन ठंढा महीना हमर बौआ कहलकै बिना चपले के चल मा, बिना चपले के गेलौं लागल जेना पयर गरैड़ क खसि पड़त एहन ठण्डा एहन ठण्डा लेकिन वैहे खाटूवाले बाबा अपन, हुनकर दर्शन लिखल रहए त बुझियौ ने हमसब हँ रातिमे निकलल रहियै हमसब
खाटू श्याम त राजस्थान मे छै ना
हँ हँ त बेटी लग आयल रहियै ना
त ओत ठण्डा लगै छै?
ठन्डा महिनामे गेल रहियै बौआ त ठण्डा नहि लगतै
अच्छा जाड़क महिना मे गेल
हं जाड़क महिनामे गेल रहियै। जनवरी के समय मे गेल रहियै त बड ठंडा रहेे ओ त बाउल पर पैर दियै ते लगै छै ने बाउल सब छैे रास्ता मे ना त रास्तामे बड़ी दूर तक चल पड़ैत छै आ देखियौ होटल पास तक छै लेकिन हमरा सब के गाड़ी बला पहिले उतैर देलकै त हम सब चललै बहुत दूर हमरो सबसँ दूर सब स लोक अबैत रहै गाड़ी पर जे जाइत रहियै हमसभ त देखियै गै माय एते दूरसँ केना लोक पैरे औते लेकिन आबयवला जिनका गाय गरुके कोबला सभ छलनि हेँ ओसभ अबैते छलखिन हेँ बुझलियै हँ त ओसभ अबै छै त हमसभ गेलहुँ त बड नीकसँ व तीन बजे पहुँचलहुँ दस बजे निकलल रही, नहेलहुँ सोनेलहुँ बाथरूममे सभटा आ ताहिके बाद गेलहुँ त हमसभ चलैत चलैत छओ बजे हुनकर बड नीकसँ दर्शन भेल। बहुत नीकसँ दर्शन भेल हुनकर हं वैह दर्शन केलहुँ हुनकर ओ बेटिए सभटा खर्चा केलक हँ, हमरा नहि किछो खर्चा भेल। जे खर्चा पर्चा भेल से वैह केलक। चाय पियेलक खाना खुएलक प्रसाद लेलहुँ फोटो लेलहुँ सभ चीज लेलहुँ आ फेर प्रात त भने दोसर दिनमे दू बजे फेर ओत सँ निकलि गेलहुँ। कोनो तीर्थ जाइ छै लोक कहैत छै एकटा मे जाइत एकेटा मे आ ओते छथिन एकटा कोनन कुण्ड कहै छथिन ओहिमे नहि नहेलहुँ हमसभ, नहि पता रहय पहिला बेर गेल रहियै।
त हँ हमहु सुनने छियै। जे छै खाटू श्याम मे कुण्ड छै कोन लोग नहााय छै नहाय वला सब।
हँ नै त हमरासभके नहि बुझल रहए ने त हमसभ दर्शन क क आ आबि गेलियै नहि नहेलियै हमसभ आ बादमे पता चलल। जेनाकि देखियौ बौआ माता रानी लग जे जाइत छै वैष्णो देवी लग त ओतौ जाइत छै त लोक कहै छै ने जे भैरव स्थान जाइत छै सेहो त हमर नामे छोटकी छोटकी ननैद जे हमरा साउस ल के गेल रहथिन त हुनका नहि पता रहनि त ओ म माते रानी लगसँ वापस आबि गेलखिन। हँ हुनका नहि पता रहनि, आब जखन जिनका पता छनि ओ बिना भैरव बाबाके दर्शन केने नहि आबै छथिन, त फेर हँ त हमरो बेटी ल क गेल दोबारा गेलहुँं त ओहि बेर गेलोँ त ओ ल के गेल त भैरवो बाबा लग गेलहु मतो रानी लग गेलहु दुनू ठाम कनि दर्शन कऽ कऽ बहुत नीकसँ एलहुँ, आ माता रानी सभचीजसँ जतेक छथि सभ के नीक राखथि सबसँ बड़का खुशीके बात त ओ छै जे जत छथि सभ खुश रहथि बढ़िआँ रहथि।
चलु तहन त नीक या बहुत जगह घुम फिर लेलौ।
हां से तऽ ब तीर्थ वर्थ कतौ-कतौ जवानी खत्म होय छै नै काएल होय छै, जवान छी जाय पैर भगवान स्वांग देना छै त आय घुम लियो नै तऽ नै होय छै, तै मे माता रानी लग तऽ बिलकुले नै होय छै। हां ओ खच्चर कहै छै कि की कहै छै घोड़ा? से कऽ कऽ जाय छै लोक तऽ अपन से चैढ़ जाय छै। आ हमर ननैद के एकटा ननैद‌ छथिन, हमर ननैद के ननैद छथिन। ओ गेल छलखिन इहाए किछ दिन पहिले बौअवा छए घंटा चढ़ऽ मे लगलैन आ पाएरे गेलखिन ए पाएरे एलखिन।
अच्छा।
बताउ आ छए घण्टा चढ़ऽ मे पाएरे जाय मे छ घंटा चढ़ले एलखिन तऽ बताउ ई सोचियौ
दर्शन क लेलखिन।
उहो बाबा के दर्शन केलखिन, मातो रानी के दर्शन केलखिन आ छए घंटा लगलैन, हुनकर नौनेद ए केटा नौनेद छैन आ ओ गेल छलखिन त हम हमर नोनैद कहलैथ जे भौजी ए एते भीड़मे गेलखिन से कोना कऽ चैढ़ गेलखिन, हमसब तऽ हम कहलियै यै बौअवा हम सब तऽ घोड़ा कऽ कऽ गेलौ। आ हमरा सब पुते नै भेल। कियाकि हमर बेटियो के सोस, ससुर छलखिन कनि एजेट छथिन, बुढ़ छथिन। तऽ ओ केना चैढ़तेयथिन तऽ हुनको सब दुआरे भेलै तऽ हमहु गेलौ ओय पर चढ़ कऽ तहन तऽ बेटियो जमाय गेलैथ सब गो टा गेलैथ लेकिन हां ताजुब छै हां भगवान माते रानी
लेकिन सुनने छीये ओता शायद रास्तो दोसरो बनलै एगो कहाँ दन नै नया रास्ता बनल छै। अथि लम्बा नै छै।
लम्बा नै छै, हां अपना सबके पता नै छलाए। आ नै तऽ देखली नै जे कथि कहै छै अपने सब ओ ओ जे गेलखिन जे ओ हमर जमाय जे गेलखिन से कुन रस्ता बाटे गेलखिन से हमरा सबसे हम सब घोड़ा पर चैढ़ कऽ गेलियै। आ हमर जमाय जे गेल खिन से पाएरे गेलखिन, हम आब जायत घोड़ा पर रहि तायत हमरा आत्मा खहरय। कहियै कि जे हम सब जाय छी ऐ स, पाय देय छथिन हमर जा हमर जमाइए पाएरे जेता, कखन पहुँचता, हम सब पहुँच जेबै पहिले ओ कखन पहुँचथिन। गय माय से नै भेलै। बुझलियै की हमरा सबसे पहिले पहुँच गेल खिन हमरा सबसे पहिले पहुँच गेलखिन ओ तऽ हमरा लागै
छै कुनू रास्ता सेहो सीधा जाय वला। ओहो सब चैल जाय छै जाय वला, एना लोग
तहन गेल हेथिन बौअवा।
से तऽ सीढ़ीयो छै, लेकिन सीढ़ी पर लोक के कते चढ़ते लोक कैम के मैर जेते, लेकिन चढ़े वला ते सीढ़ियो से हां सीढ़ियो बाँटे जाय
जाय छै लोक आ ओ एकटा हां तऽ ओ कहै छै प्राइभेट छै कि पता नै कथी कहै छै, एकटा नै होय छै
नै तऽ सब चैढ़ स कै, लेकिन सीढ़ी पर चढ़य मे डर होएत रहे छै, ऊपर से नीचा ताकू आ नीचा से ऊपर ताकू तऽ मन अथी होबा लागै छै।
अच्छा अच्छा
हँ सैह सब चालु हमहुं तऽ कतहु कत तहु घुइमे लेने छी मेंहदीपुर बाला जी घूमल छी ओतऽ वैष्णो देवी घुमल छी हँ खाटूश
हँ तऽ अहाँसभ अखन छोट छी अहाँ सभ छोट छी धियापुता छी हमरसभके तऽ आब बौआ एज अवस्था भेल तऽ कहियो घुइम लेब लेकिन ध्यान देबै तखने जा पैब। बिना ध्यानके नए लोक जा पबैत छै हम जे जाइत छलियै कोनो मन्दिरमे पूजा करै लए बौआ तऽ हुनका जे देखै छलीयै तऽ ओइ देवताके हम चिन्है नए छलियैन हेँ ई कोन देवता छथिन दाढ़ी वला देवता